हेलो
हू की हाल चाल अछि
हेलो
हेलो हेलो
हेलो
हेलो कहु की हाल चाल हेलो
हेलो गोर लगैय छी चाची
खुश रहू मस्त रहू सोहागवती रहू ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हमहुँ ठीक छी सबगोटा घर में ठीक
खेनाइ पिनाइ खेलहुँ हँ घरमे सब ठीक एकदम मस्त
हँ हमसभ तऽ अखने खाना पीना खा लेलहुँ हँ तैयो सब ठीक छैथ
खाना पीना खेलहुँ
हम सभ खाना पीना खा लेलहुं अहाँ सब की सब खेलहुँ
हमसभ खेलहुँ हेँ अहाँ के आइ करैला के भरुआ बनेने छलौ हेँ करैला भरल जे बनबै छियै मसालासभ दऽ कऽ सैरसो तैरसो पीस कऽ नय बनैत छै आ कनि गैस तैसके सेहो गैस तैसके सेहो दिक् दिक्कत भऽ जाइ छै ने सभके जे कनि गैस बनि गेल कि भऽ गेल ताहि दुआरे ओ मे कनि आलू के चोखा सेहो दऽ दैलीयै ओ बना देत देलियै आलू के सन्ना तऽ ओ मसाला मे मिला देलियै तऽ ओ कनि खराबियो नय करै छै तऽ उएहसभ दऽ कऽ आ बनेने छलहुँ करैला भरल उसैन कऽ ओकरा तखन एम्हर मसाला सभ एम्हर तैयार कऽ लेलहुँ नून हरैदऽ कऽ उसनि देलियै करैला के बुझलियै अहुँके तऽ बनायल अबिते अछि ने
हँ से तऽ आबैया बने तैयो लोकके अपन अपन हाथ के होइ छै ने तय दुआरे
हँ हँ तऽ ओकरा करैला कऽ जे छै से की कहै छै नून हरद दऽ कऽ उसनि लेलियै आ एम्हर मसालासभ पीस कऽ फेर ओकरा मुस लए कऽ कनी भुजि देलियै फेर भरि कऽ फेर एकबर तरि देलियै खुब सुन्दर बनि गेलै अहाँ की बनेलहुँ हँ एह कचका आम काचका आम एक नम्बर एखन अमचूर के काज नहि पड़ै छै खटगर आम रहै छैय उएह दऽ दै छियै अहाँ कि बनेलहुँ
भिंडी के सब्जी बने छलौ रोटी बनेने
अच्छा बाह अहाँ कोना बनेलहु भिंडी के तरकारी
हम तऽ भिंडी के तरकारी बनेलहु अहाँकेँ भिन्डी के पहिने काटि लेलहु तकर बाद से अहाँकेँ अथी के भुल हँ नहि नहि हँसू सँ कटलियै हँसूसँ काटि कऽ तकर बाद ओकरा अहाँकेँ चूल्हेपर अखन बनै छै अपना सभके तऽ उएह बनेलहु
छैहे एखन ह
तऽ ओएह पजारलहुँ बनेलहुँ तऽ ओए हे आलू पहिने भिंडी उबाल भुजलहुँ भिंडी भूजि कऽ फेर आलू भुजलहु तहन फेर सिलौट सभपर पीसलहुँं
सरसो वाला बनेने रहियै कि जीर वाला धनी वाला
सरिसो वाला पियाज सभ धनी जीर सभ दऽ के ने बनैया
ह ह ओहो बड स्वादिष्ट टबै छै टमाटर तमाटर सभ दऽ दियौ ह एकदम खटगरस खटगर आ कोरगर तड़कारी सभ बड़ नीक लगैत छै आ ओनाहो व्रत के प्रात छलए न अहाँकेँ तऽ ई तरकारी बेसी स्वादिष्ट लागल हैत काइल वेरहवाला सोम केने छेलो अहूँ आ हमहूँ केने छलहुँ तै आइ खटगरे करगरे खायके मोन भेलै ने हमरो घरमे सएह अहूँ घर मे सएह
ह हमरो घरमे से आबै आ अखन तइ मे अखन आम के मौसम छै
ह आमके मौसम तऽ छै तऽ आम पकलैया कि नहि यै एमहर तऽ किछु आम सभ पकलैया आ कनि काँचो सभ छै अहाँ सभके ओतऽ
इम्हरो पाके या बाबूजी जाई छथिन कलम तऽ अनै छथिन
अच्छा। बढ़िआ छै तहन कोन कोन आम अबै छै अखन तऽ उएह सपेता रहैत हे से मालदह
मालदह आबैया कृष्ण भोग आबैया कृष्ण भोग आबैया बम्बई आबैया एखन इ हा आमसभ आबैया
ह तऽ ठीक राइतक तऽ ओना कहियौ तऽ जिनका अथी मीठसँ स्नेही छैथ हुनका सभके तऽ तरकारी खायके काजो नहि आ नहि दूध खाय के काज ओसभ तऽ आमो रोटी खा लैत हेतथि
ह खायै लै छथिन कि अखन आमे अहाँकेँ बुझियौ तऽ बेसी चलैय अपनासभमे इम्हर सभमे मिथिलांचलमे
ह आमे अखन सभ आमे रोटी दैत हेथिन नैतऽ चूड़ा दही आम सेहो बच्चासभ न सता करैत छथिन सभगोटा
ह ह
ओहो सभके बड़ नीक लगै छै कतो आब जेना जाई लए विदा भेल छी इसकुले कि किनको कोनो काजे पर जाय के छनि तऽ चूड़ो दहि आम दऽ सके छिया नि ओहो खा लै छथिन सेहो कोनो दिक्कत नहि
अखन अहाँकेँ सुबह के उएह काज भऽ जाय छै
जलखै मे वएह भऽ जाय छै
जलखै मे
वाह बड्ड नीक ओर काइलो कोनो व्रत छैय कि हमरा तऽ व्रत रहत पचाय के व्रत करब हम तृतीया के
अच्छा हमरा सबके तऽ नय अछि व्रत हमरा सबके तऽ काइल छेलै अमवसिया
अपना सब अपना सब के मिथिलांचल मे सभ दिन व्रते तिहार की ई छै तऽ आइ ई छै तऽ ई छै काज कते भए जाय छैय पाबैन तिहारक एम्हर रंग बिरंग के खेनाइ बनाउ एम्हर पूजा पाठ के ओरियान करू एम्हर देखियौ ओम्हर देखियौ सौं से काजे भऽ जाइ छै
आ अखन अपना सबके मितू च अपना सबके अखन अहाँके अम्मठ बनबै एकटा सेहो भऽ गेल लोक अम्मठ
आम्मट हऽ हँ आम्मट पारैए तऽ ओहिमे अहाँ केना बनबै छीयै आम्मट अथी एकटा तऽ अमट बनैत छैय अहाँके जे ओ कोनो सूप तुप पर जे छैय से सुती साड़ी या सिन्थेटिक जे साड़ी रहै ओ दऽ दियौ आ बोर दऽ दऽ कऽ ऊपर सँ एना एना देल जाइ छैय तऽ अहाँ केना बनबै छियै ओहिना
हमसब ओनाही बनबै छियै ओएह भ आयत
आ एक गोटा जे छलखिन हे नै ओ काकी हेथिन ओ अहाँ के अथि कि करै छलखिन काँचो आमके बुझियौ खूब मिठगर बना लैय छलखिन अमट ओकरा जे छैय से लोहिया मे दऽ कऽ आ कनि पाइन दऽ कऽ हँ ओकरा मतलब खूब गैस पर या चूल्हा पर जे रहल खूब कऽ जरा देलथ ओ पाइन मे दऽ कऽ आम के काटि काटि कऽ आ तोहन ओहिम चीनी दऽ देलथ हॅं आ चीनी दऽ देलेथ ओइमे अहाॅं जतेक आ जेना जतेक खर्चा करबै तऽओ नीको बनै छैय अहाँ के जे छैय से मेबा तेवा सेहोसब दऽ कऽ जे बनाउ तऽ ओहो बड्ड सुन्दर होइ छैय आ ओनहो चीनी तीन्नी दऽ कऽ तऽ काचो आम के हुनका देखे छलियनि हे बड सुंदर बनवे छलै खैलखिन अमट तऽ दू तीन रंगके अहाँके अमट बनै छैय दू तीन रंगके हमरोसभ ओहिठाम अहिना बोरैवला बनल आ ओहो बनै छलै तऽ ओहो हमरा बड्ड पसिन्न आयल छला छलय बड्ड नीक लगै छलै उहो अमट देखैमे पवित्र लगै छलैए जे अपन ई जेना कतेक व्रत अपना सभके होइए जेएमे अनूनो खाइ छियै फलाहारे कयलो तऽ ओइमे अहाँके ठीक रहै छैय हँ आ ओइमे जेना की कहै छैय ई रहै छैय ने जे
अपना सब में नियम बहुत होइ छैय ना अपना सबमे नियमो बहुत छैय तऽ नियम से बनाउ ओकरा अहाँ पाबैन तिहार मे करू खाना ताना के
हँ बड्ड रहै छैय तऽ तहन जे ओहेन अमट बनल रहल तऽ फलाहार वला रहल तऽ आम तऽ फले छी किया ओकरे अमट बनल रहै छैय तऽ फलाहारो में अहाँ खा सकै छी अनूने रहल तऽ खा सकैत छी नीक रहैत छैय ताहि दुआरे तऽ अहाँ आई भिण्डी के सब्जी देलियै ने खटगर कोरगर
आई हम भिंडी के सब्जी देलियै
बड़ सुन्दर भेलै कि
अपना नऽ हम चाउर के रोटी बनेलियै
अच्छा चाउर के रोटियो बनेलहुँ ह बाह तऽ कोनवला बनेलहुँ हे एकटा तऽ रान केल बने छैय एकटा हाथ पर जे एना के ठोक ठोक के बनावे छैय।
नहि ठोकि ठोकि कऽ बनेलहु ठईक ठएक नहि बनैएसह बने ह मोटका रोटी बनेलहुँ नून मिच नून मिचाई पिसलहुँ सिलौटपर
ह वाह ओहो ह ओहो बड़ स्वादिष्ट लगै छैय हरिअरका मिरचाई पीस कऽ कनि आ जिनका बेसी करू लागि जाइ छनि तऽ ओ कनि ओमे नेबो गारि देय छथिन तऽ ऊहो बेसी स्वादिष्ट लगे छैय छैय खायमे ह जिनका प्याजके स्नेही छैत तऽ अपन पियाजो खा लेलथि
प्याजो लऽ ले छैय अचार करैची लऽ लिय अपना सभमे
ह रैचियो लऽ लिअ सेहो छैय ओहो बड़ नीक लगै छैय जलखय के तऽ एक पर एक अहाँकेँ आइटमसभ भव्य व्यञ्जन सभ रहै छैय
रहैत छैय अचार बनलहु कि नहि अहाँसभ एहि बेर
अचार। हँ आचार सभ बनै छै कुच्चा वाला बनलैया घैसके नहि बनैया। आम के सोहि कऽ से ह ओ बनलैया एकटा ओ कुटबीवला बनैत छै आम के जे छै से अथी कऽ जे बनैत छै। स आ एम्हर एकटा फाड़ावला कए रंग के मसाल्ला तसाल्ला बुझो भैर कऽ ई अखन तऽ ओतबे चले रहै छै घर मे एमहर ओ रंग के अचार ओ रंगके ऐते लोक खाइतो नहि छै लेकिन शौख तऽ बड़ रहे छै जे आम के अँचार बनाबी आ साले साले देख देखबै जे बनै छै आचार सभ
हमहुँ सभ बनेलहुँं उएह मसाला ह मसाला भरला वाला नहि बनैया उएह बनल खेला
ओ हरअरकऽ मिरचाइवला नहि बनेलहुँ
ओहो बनल छै एहि बेर मिरचाई बनल एहि बेर हमरा सभके बहुत उपजल मिरचाई बाड़ी मे
वाह से तऽ बड़ निक ग‌प कोनो हरिहरका मिरचाई बड नीक लगैत हैत नहि सागो ताग सँगे खाइमे
हँ साग सभमे मिरचाइ बहुत एहि बेर बहुत उपजल हमरा सभके बाड़ी मे
अच्छा तहन तऽ अपन साग संगे सेहो खाउ। किछो अपन बनबैत छी तऽ हरिअर मिरचाई दऽ दियौ तऽ नीक लगैत रहैत छै खाय पिबैमे। नहि बड़ सुन्दर अछि हँ।
बारी मे अछि जाउ लऽ कऽ आबि जाउ तोड़ि लिआ
तऽ आम के झक्खा कहियो बनेलहुँ कि नहि से कहू आम के मौस मे। कहलियै बड़ आम फड़ल ऐ। वाह तऽ हमरा अहाँ पठा नै देतहुँ कनि नीक कहितहु तऽ हम चिट्ठी लिख दैतहु तऽ हम आब खाइ लए आबि जैतहु अहाँ ओहिठाम। जक्खावला ओ बेसी नीक लगै छै। हमरा जे छै से ओ पकलका आमके ओतेक स्नेह नहि अइ। आ काँच आम जे उएह कनी झक्खा तक्खा बनैत छै तऽ बड्ड नीक लगैए। माँ सभ तऽ बिगैड़ितो रहैत छथिन नहि खाउ मऽन तोन खराब भऽ जायत खट्टा रहै छै कि नहि। पेटमे कनिगो खराबी ओ सब चीज करै छै लेकिन तैयो अपना ई होइत रहैया जे कनि झक्खा खैतों आ अहाँक हाथकते और बड़ नीक बनैत हेतै एह हमरा तऽ मोन सुने कऽ की कहू काल्हि तब रहतै हँ काल्हि तब रहतै। अच्छा तऽ चिठ्ठीके दुआरे दौड़ कऽ आयब। आ कहब जल्दीसँ हमरा जे छै से अहाँ आमके झक्खा बना कऽ रखने छी से दिअ।
हँ हँ
वाह बड्ड खुशी लागल हमहूँ खेनाइ पिनाइ एखने खेलहुँ हेँ तऽ कहलियै कनि अहाँसँ गप कऽली बड़ दिन भऽ गेल छलै गपशप अपना सबके नहि होइत रहैया। तते अपना सभके घर परिवारके काज भऽ जाइत छै अहाँ एखनो सुतलहुँ कि नहि एखनो काजे अछि।
नहि एखन फ्री भऽ गेलहुँ आब परिवार अहाँके कनि पैघ रहैत छै तऽ काजो कनि बेसी भऽ जाइत छै नऽ अपना सभके।
भरि दिन बुझियौ भरि दिन भरि राति काजे काज तैँ कनि अपनासभके खेनाइ पिनाइ खा लेलहुँ तऽ कनि चलू दूनू गोटा गऽप कऽ लैत छी। मोन कनी नीक लगैत रहै छै। आ कनि हमरा खुशियो बड्ड होइए। अहाँसभसँ गप्प कऽ लैत छी तऽ हमरा बड्ड नीक लगैए।
हू अपना सबमे तऽ छै जे पहिने पुरुष सब खा लेथिन बाबूजी सब खेथिन तकर बाद अपने सब खेबै खाना पीना सब चीज।
हँ से तऽ छैहे। हॅ से बात ते छैये हँ ततें आरो अबेर भऽ जाइ छै। कि ने उह भए जाय छै पुरुख पात सब खेलेत तहन एमहर मोगी मेहर सब खेलक बड लेट
बहुत लेट भऽ जाइ छै फेर सब किछु साफो सुथरा करियो इम्हर इमहर
हँ चूल्हा नीपू एम्हर हाँठि ताँठि नीपू थारी बासन धो बड्ड काज धन्धा भऽ जाइ छै की कहू चच्ाहे कोनो नहि इएह बीचमे एक दोसरकेँ याद कऽ लियै इएह बहुत छै स्नेह एना रहय अपना सभके बनल